हेलो।
हँ नमस्ते सखी।
हँ हँ नमस्ते नमस्ते, की हाल चाल छै सखी।
सब बढ़िया छै सखी। केतय हेरा गेल रहै छी आजकल। केतको दिन से अहाँके दर्शन नहि भेल। चेहरा सेहो किछु उतरल लगैत रहै छै, सब ठीक ठाक त अछि ने?
हँ सखी। कतय जायब, बस एहि एहलू। सही कहलहुँ, चुनाव चुनाव जे कनिये दिनमे अछि। त सबगोटे मोनमे एहि गप चलि रहल छै।
हम पुछि रहल छी कि अहाँ गामक सभसे होनहार छात्रामे से एक छी। एम ए प्रथम श्रेणी से पास कर लू मुदा दुइ भर साल भए गेल एखनो कोनो नौकरी नहि भेटल आखिर समस्या ततै छै। हेलो।
हां सखी।
हँ बोलू सखी की हाल चाल।
ठीक छै सखी।
हँ बोलु का बोलै छी।
हँ सखी एने ते मौध भी बहुत पानी पड़ल छै।
एने तऽ बड़ी धूप रहय छैय।
हँ सखि एनि तऽ धूप उगै छैय, फिर पानि पड़ै छैय, फिर धूपा उगै छैय, फिर पानि पड़ै छैय। का होबै छैय समझे मे न आबे छैय सखी।
अच्छा सखी ए और बहिन सब के हाल चाल की छैय।
सबे तऽ नीके छैय सखी। हमर ते दू बहिन छैय एगो के तऽ शादी हो गेल छैय एगो छोटा छैय। तऽ ओ तो अपन कॉलेज जा जा रहल छैय। कॉलेज सब आर के खुले खुलि गेले छैय ने।
हँ सखी देखे छैय सखी बेरोजगारी के बारे मे बात करैत
हँ बेरोजगारी तऽ बहुत बढ़ गेल छैय सखी।
हूँ। और बताउ सखी खान पान सब की होय छैय।
खान पान तऽ तनि बनाबै छियै अ भिंडी के सब्जी, दाल-भात आ करैलाके भुजिया बनाबल छियै सखी
ठीके ये सखी हमरो यहाँ तऽ बनल रहय छैय खाना-पीना। सब ठीके
हँ। ह तऽ तऽ सखी तऽ दे देशके राजनीतिके की समाचार छैय।
देशके राज नीतिके देश दुनिया के कोनो समाचार अछि सखी।
हाँ सखी।
अच्छा उंह राजनीति के तो चुनाव नजदीक अछि सब दल अपन अपन गोटा बैठाब मे लगल अछि।
हँ। तऽ मुदा ऐं जनताक समस्या प पर ककरो ध्यान नै छैय। बेरोजगारी आ महँगाइ पर कोनो नेता नहि बजत छति।
एकदम सही कहलहु ई बेरा ककरा बेसी सीट भेट टाक सम्भावना बुझाइत अछि। जनता तऽ बदलाव चाहैत अछि।
अं तऽ देखू बदलाव तऽ जनता चाहते अछि। मुदा बिपक्ष एखनो पूरी तरहसँ मजबूत ने बोझी पड़ि रहल अछि ककरो ल ल ने ने छक
हमरा तऽ लगैत अछि जे ई बार स्थानीय मुद्दासँ बेसी महत्व पूर्ण रहत जेना बेरोजगारी बढ़ी क समस्या आओर स्वास्थ्य व्यवस्था
हँ। अहाँके गप ठीक अछि मुदा चुनाव के समय मे ने ता सब जाति विवाद आर धर्म के नाम पर भटका देव छथि। असली मुदा पाछू छूट जाइतइत अछि।
ई तऽ छै नेता सब भोट लेबाका काल मे बड़ बड़ प्र प्रतिज्ञा करैत अछि। अ जीतला के बाद मुँहो न देखावथ छथि। मिथिलाञ्चल के विकास पर तऽ कोनो सरकार ध्यान न देबे रहै छै।
हाँ त
बेरोजगारी के तऽ बहुते समस्या ओ सखी अभी के समय मे सब पढ़ लिखके बड़ा बड़ा डिग्री ले के बैठल रह छै।
ह सखी तऽ सरकारो तऽ वैकेन्सी नहि निकालै छै नहि सखी। तऽ लड़कन सभ भी का करै छै? डिग्री लऽ ले क अपन कुशल छै। कोइ काज न समझमे आबे छै।
हँ समस्या ई छै कि सभ अ खाली पढ़ाइ लिखाइ के नाम पे लूट पाट मटाबे छै। आरे जब सरकार जब नौकरी लेबे के बारी आबे छै। तऽ कोइओ भैकेंसीए न निकलै छै। का सरकारी का प्राइवेट नौकरी सबमें तो वही हाल छै सखी। अभी के समय मे। सब बहुते हाल खराब छै अभी तो। युवा सब लोग बेरोजगारी के मार सहे छै। त्योहार देने धूप करल रहै छै कि? बारिश होबइ छै?
बारिश तो बारिश तो होइए रहल छै सखी भोरिेए से। अपन धूप करैत छै। बारिश करै छै। धूप करै छै। बारिश करै छै। ऐसे होबे छै।
यहाँ पे भी तो मौसम एकदम खराबे करले रहे छै। बड़ी धूप होवै छै। बड़ी गर्मी लगै छै।
हँ से तऽ ठीक। की कह छै सखी ए नहि आर तऽ आजे तनि बारिश होवे छै। न तऽ एकदम कुमलायल जैसन गरमी रहल छल एने।
ह
ओ नियर
यहाँ पे भी ठीक छै कुछो। काम काज करे में मन न लगे छै, बड़ी गर्मी लगे छै। बड़ सोचे छियै के यदि काम निपटा लेबे कार्य के, यदि समय मिले छै तऽ अस
ह सखी! से त नीके कह छै अच्छा सखी! तनि एगो हमर फोन आबल रहै सखी।
ठीक सखी, बतियए हँ बति किया लेबे छै नमस्ते सखी!